नमस
आओर बतै छै ने समाचार कैसे छियै
हँ हँ हमर समाचार नीक छै अपन बताय अहाँके समाचार कैसन छै
हँ अहाँके भी नीक छियै हमरा भी नीक छियै
ओ आओर बतैये खाना उना भ गेले
हँ भ गेल गेलै
कर कथि कथि खाना भेलय या
हम खेलेलियै या रोटी सब्जी च चटनी दूध अँचार यही सभ खैलियै छी
अहाँके की खलियै यए
हमहुँ खैलियै रोटी भुजिया सलाद अचार चटनी ई सब खैलियै अहाँके खा अहाँके माता पिता खाना खा खाना लेथिन
हँ खा लेनथि
अहाँके माता पिताके स्वास्थ्य परिवारमे सभ कोइ सभ समबन्ध ठीक छथिन न
अ सब कोइ नीक छियै अहाँ के बतये ने आपके परिवार मे सब नीक छियै
हँ हमरो परिवार मे सब के नीक छी अहाँ के बतय ने अहाँ के खाना बनाब आ जा ले
हँ आ जाइ छै बनाने
अहाँके खानामे कथि कथि बना लैत छी यै
खानामे हम बना लैत छीिय चावल दालि सब्जी हर तरहके सब्जी बना लैत छी मीट मछली बना लैत छी अणडा सभ अं्डा भी बना लैत छी
चलिये आओर बतै न मीट मछली थोड़ा बतै न मुर्गा के मीट कैसे बनाबै छियै अहाँके
हँ बतबै छी सुनिये छी मीट खरीदके लबै छी बाजार सँ उसको धो लिये छै अच्छे से धो ले छै धोने के बाद मे कहै छै अहके तेल हरियर मिर्च प्याज कचर उसमे डाल क प्याज को अच्छे से गलाबै छीियै प्याज गालने के बाद उसमे चिकन डालै छियै मीट उसको अच्छे से चलाबै छियै उसको अच्छे से मतलब भूजै छियै भूजने के बाद उसमे मसाला ऐड करै छियै हरदी मिर्च धनिया ई सब ऐड करै छी मीट मसाला गरम मसाला आ उसमे थोड़ा मथा मे पानी डाल कर अचछे से अच्छे से उसको भूजै छीियै जब अच्छे से भुज जाइ छी छियै ना थोड़ा सा पानि डाल कर आओरे डबका के उल्टा दै छै
चलियै आओर बतइे अहाँ के भौजी के का हाल छै
भौजीे के का हाल पुछै छियै ओ सुति गय छीियै हम जाग ले छीिय
काय सुूतने दै छी अहाँ के हमर शादी केरात
अरे क मतलब गजब सु सुते छी टाँंग फेेक फेेक के देह पर हम गोड़ पर अपन गोड़ फेेक के सुते छी हाथ फेक देबे छी हमरा हाथ देह पर पकड़ के सुते छी एकदम
रहुआ पकड़ लैइ
हँ पकड़ लेबै तऽ नहि होएत हमरा से कंट्रोल
अहाँके हमरा के बोलाएते नहि छिय
अहाँके काहे ला बोलाबै छी
याद नहि खे पहिलका वादा
छोड़ै छियै ने उ अपन प्रॉपर्टी पर किसी आऔर का
कैसे देवे छियै
आओर बताइ न आहाँ शादी कब करै छी दोसर की शादी
अरे दसरेा शादी न करै छियै ई दूगो बाल बच्चा हो गेलै छै इसको कोन देखै छियै पढ़ाबै लिखैस खर्चा देखै छिय
भेज दी हमरा लगे रउआ फेर नया शादी करली
अरे ई शादी करने न देबै छियै मारने लागै छै हमरा के
अहाँके देखतथिन भौजी ज हमरा के तऽ दौड़ै ले चल एथिन हमरा लगे
नहि जाइ छी हमरा सब बहुत प्यार करै छी हमरा के छोड़ के के देख दोसरा के देखबो ने की छै
ओ हमरा के बोलाबइ छी ने अपने मन डोल जेतै अहाँके तऽ हम ओहि ले तऽ अहाँके हमर न बोलाबै छि
अरे बोलाबै छीयै जरूर क बोलाबै छीयै
बोलाबै छियै त बात उत क
जब तू चारि घर बाल बच्चा फाइदा कऽ लै छी तऽ
तऽ हम अपने आ जेबै बिहाने आबे तनि हम
आबै छीयै कोनो दिक्कत नहि हइ हम समझा देबै छी झुझारू ले के आबे छै एगो
आम नाम मन मानबै तइयो आओर बतै अहाँके खाना मे सबस ज्यादा कोन खाना नीक लागै छै
ओ तऽ पतने बताबै छी हमर
ह
ओ बहुत जो अच्छा लागै छै ओ भी हम भी खाइ छी
बा ओ तऽ बड़ा पत्नी भक्त हो गेल छी
उ का न जब से पड़े हैं न जाल में तबे हम पागल से हो गए है
ओ
सुतते उठते जागते नीन्दमे सपनामे सभ बेसीके ख्याल आबै छी पागल से हो गय छी हम
आओर बतय आ कही हउ का भेल हउ हो उनकर ओ भेलथिन कि नहि नम्बर उम्बर देलथिन कि नहि अहाँ के
की कहाँ के बात कहै छियै य वएह
आ राजपूत टोली के
हम ने किछु जानै छी हम तऽ अपना पत्नीसँ बहुत प्यार करै छियै
आ
अभी भी यही सूत छियै जानै छीयै तबो एहि रात के मार मारी हो जाइ छै छोटा पकर के लागै छै मार
ओ अहाँ के खेल मे कोन से खेल पसन्द छै
हमे तो राति वाला खेल काफी पसन्द छैिय
ओ चलियियै
कीम रोज राति के
चलि
पलङग बि चोचु करै छियै
आओर बताइये ना थोड़ियै ने आओर बताये न अहाँके बाल बच्चा कयगो छै
दूगो छियै एगो आओर हो खेवाला छियै
आ दू हम सोचै छियै कि कयगो के रिकॉ्ड बना दी हमहू य पचास गो अहाँ के करबै पचास गो हम
अहाँके काहुले लए मेहनत करबै छी हम है न है रहुआ हमरा त काय ला मेहनत छी दू सए के टारगेट राखे छी अकेले ही
हँ तऽ रह हमहूँ तऽ बहुत के रखे छियै काहेकि हम ओसभ नहि करै छीियै तऽ हम हम तऽ दू हजार पुरा देबै अहाँके थक जेबै तऽ हमरो अहाँ मित्र बढ़ी तऽ अहाँ टेंशन काहे लए ले छिय हमर
टेन्शन का लै लैबेत छियै जब हम बनलहि ब हम थकबै तब न रुआ सोचबै
न हम सोचबै न हम सीधे धावा बोल्बै मोटाइ करबै एक बेर म नहि नहि रहुआ
छियै हम
हँ
छिहत्तर
ह आओर बतैय
सब नीक छै
अहााँ के ओरीके मौसम कैसन छै
मौसममे तऽ गर्मी छियै लेकिन सुतै छियै पत्नी लग तऽ ठणडी लगै छै बहुत
पहली बार सुनै छी पत्नी लग सुतल से ठं्डी लगै छै
तऽ पकड़ के सुतै छी तऽ बहुत ठण्डी लागै छै
ओ हो आओर बता
हम तऽ कहय छी आप ई शादी कर लिय छीयै काफी नीक लगे छै शादी करने के बाद
न नहि हम नहि करै छी हम जानै छी केितना नीक लागै छै
रोज मेहनत करै छी रातिमे
हम नहि करबै अभी बाप रे बाप हम फस जेबै करबै तऽ अहाँके ठीक हइ अहाँके कयले छी तऽ अहाँके करू
पसीना बहुत गिरे छियै देह से हमरा अभी पकवाके ओ हिलाबै छीये
और बतैये ने अहाँके पढ़ाई लिखाई कैसन छै गलत छै
पढ़ाइ लिखाइ सभ ठीक नीक चलै छै ठीक ना न घूमने चलै छीियै कही
हँ आ त जहाँ चलू
चलै छिय घूमने कश्मीर गोआ मनाली की सिमला
हँ गोआ तऽ बारा निक ना गोव छोड़िये केरले चलिय केरला कहे की
केरला बड़ी शांत जगह छै न बहुत ही साफ वातावरण छै जौं वहां के जो जंगल छियै झरना छियै नदी छियै वहाँ क प्राकृतिक बाताबरण वातावरण भी बहुत अच्छा चीज वहाँ अल अल अने अनेक अनेक प्रकार के पौधे छियै नारियल भी बहुत अच्छा
हँ फूल विभिन्न प्रकार के वहाँ रहै छै केर केरला
वहाँ क मतलब जोइ छै ने जंगल मे पक्षी जानवर काफी अच्छा छै के उधर जंगल
ह ई तऽ बात हय उधर अहां के सही बोलै छी उधर बारा जंगल छै अहाँ के ओड़ी तऽ अहाँ के ओड़ी मौसम कैसन छै गर्मी पड़ल छै रौदा कड़ा कड़ा उगै छै ने
हँ
ह तऽ रौदा मे न निकलबै य अहाँ के भौजियो के ना निकले देबे ने तऽ रौदा मे अपने माता पिता को भी रौदा मे ना निकले देबै उनको ग्लूकोज उलकोज पियबै चलियै अहाँसँ बात करके बड़ा नीक लागल अपन ख्याल रखबै बच बाल बुतरूके अपना ख्याल रखबै अहाँ से बात करके बड़ा नीक लागल
अहाँक अभी बात नीक लागल नीक लगै छियै
ठीक